हेलो नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्र
आइ हम जम्मू कश्मीरक बारे मे विस्तारत गप्प करय चाहैत छी कारण ई क्षेत्र अपन अपन बर्फस ढकल पहाड़ सुंदर झील हरियर घाटी समृद्ध संस्कृति धार्मिक स् स्थान प्राकृतिक सौन्दर्य आ पर्यटन कारण सम्पूर्ण भारत मे विशेष पहचान राखैत अछि
हँ बिलकुल सही कहै र रहुल छी कारण जम्मू कश्मीर भारतक उत्तर भाग मे अवस्थित एकटा अत्यत सुन्दरक केन्द्र शासित प्रदेश आछि जतय प्राकृतिक अनुपम सौन्दर्य हिमालयक पर्वतमाला आ शानता वातावरण लाखो पर्यटक प्रत्येक वर्ष सँ आकर्षित करैत अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल हमरा जानबाक इच्छा अछि जे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक व्यवस्था आ राजधनिक बा बारेमे विस्तारसँ जानकारी दियौ कारण एहि विषय मे बहुत लोकसभक जिज्ञासा रहैत अछि
वर्तमान समय मे जम्मू कश्मीर भारतक एकटा केंन्द्र शासित प्रदेश आ सी आ एक कर ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा श्री शितकालीन रा राजधानी जम्मू मानल जायत अछि जहां से प्रशासनिक कार्य मौसम अनुसार सञ्चालित होइत अछि
बिल्कुल मित्र श्रीनगर के नाम सुनते ह हमरो मन मे डल झील शिकारा आ चारुकात पहाड़ सुन्दर दृश्य आबि जाइत अछि कारण एहि सब स्थानक चर्चा बहुत दिन सुनबैत अछि रहल छी
श्रीनगर वास्तव मे बहुत सुन्दर शहर अछि जतय डल झील रंग बिरंग फुलक बगीचा हरिहर वातावरण पारम्परिक बाजार आशान्त परक प्राकृतिक दृश्य प्रत्येक आगन्तुरप मनमोहि लैत अछि
बिल्कुल हमरा जानबाक इच्छा अछि जे जम्मू कश्मीर मे मुख्य रूप सँ कोन कोन भाषा बजल जाइत अछि ई आ ओतुक लवसँ अपना संस्कृतिक कोना सुरक्षित रखने छथि
जम्मू कश्मीर मे कश्मीरी डोगरी हिन्दू उर्दू अंग्रेजी आ विभिन्न क्षेत्र मे अन स्थानीय भासंभ बाजल जायत अछि जहाँ सी एहि प्रदेशक सांस्कृतिक विविधता स्पष्ट देखक लेल भेट त अछि
बिलकुल हमरा सुने छी कि आतुक लोक सब बहुत सरल अतिथि प्रिय आ अपन प्रो्थ सांसक प्रति बहुत सम्मान रखैत अछि
ई बिल्कुल सही अछि कारण जम्मू कश्मीरक लोकसभा अ अपन अतिथिक स्वागतम आदर प्रेम आ अपनापन करैत छै आ अपन लोक संस्कृति संगीत नृत्य आ परम्प पारम्परिक पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने अ छथि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल हमरा जम्मू कश्मीरक प्राकृिक सौन्दर्य चर्चासब बेसी आकर्षित करैत अछि कारण बर्फच ढकल पहाड़क दृश्य किताब मे देखल बहुत सुन्दर लागैत अछि
हिमालयक पर्वतमाला हरियल घाटी स्वच्छ नदी झरना देवतारक जंगल आवर्ष्यक अधिकांश समय देखई देना हारी हिमादस हिमाच दृश्य अ पदर्शक भारतक सवंच सुन्दर सुन्दर क्षेत्र सभा मे स्थान दैत अछि
बिल्कुल हमरा जानबक इच्छा अछि जे जम्मू कश्मीर मे कोनो कोनो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अछि जतय पर्यटक सब विशेष रूप सँ घूमऽ जाइत छथि
गोलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग श्रीनगर डल झील मुगल गार्डेन बेटा वैली आ अनेक सुन्दर स्थान प्रत्येक वर्ष देश विदेशक लाखो पर्यटक आकर्षित करैत छथि
गुलमर्ग बारेमे सुनने छी जे शीतकालेमे ओतय बर्फ दृश्य अत्यंत मनमोहक होइत अछि आ बहुत लोक बरफक खेलक आनन्द लेबाक लेल जायत चाची
हाँ गुलमर्ग बर्फ इस इसक्यक रोपवे हरियर मैदान आ हिमालयक अद्भुत दृश्य लेल दुनिया भरमे प्रसिद्ध अछि आ पर प्राकृतिक प्रेमी लोकोकसव् प्रिय पर्यटन इस्तान मायनाल जायइत अछी
बिल्कुल हमरा जम्मू कश्मीर क्षेत्रक धार्मिक महत्व बारेमे जानबर इच्छा अछि कारण सुनै छी ई एतय बहुत प्रसिद्ध मन्दिर अछि
नओ देवीक पवित्र धाम अवस्थित अछि जतेक प्रत्येक वर्ष लाखो स श्रद्धालु श्रद्धा आ विश्वासक संग दर्शन करबाक लेल जाइत छती
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे धार्मिक आ प्राकृतिक महत्व दुनू मिलीर जम्मू कश्मीर अब विशेष महत्व अछि
बिल्कुल सही कारण एते धार्मिक स्थल सुन्दर घाटी ऐतिहासिक स्थान आ प्राकृतिक संपदा सब एक साथ देखे लेल भेटैत अछि
प्रमुख नदी सब कोन कोन छथि या आतुक जीवनमे हुनकर की महत्व अछि
झेलम चुनाव तवी सिंह आ अन्य नदी सब एहि प्रदेशक कृषि विवेक पानी जल विद्युत उत्पादन आ पर्यावरण दृश्य बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछति
बिल्कुल हमरा सुनैत छी जे जम्मू कश्मीरक बगीचा मे से बहुत उत्पादन होइत अछि त एहि विषयमे किछु जानकारी देब।
जम्मू कश्मीर भारतक प्रमुख सेैव उत्पादक क्षेत्र समावेश स एकटा आछि आ एतय सेव अखरोट बादाम चेरी आ केसरक उत्पादन कारण किसान सभके विशेष आर्थिक लाभ भेटत अछि।
बिल्कुल कश्मीरक केसरक चर्चा तर पूरा दुनियामे होइत अछि कारण एकर गुणवत्ता बहुत उच्च मानल जाइत अछि
ई सही बात अछि कारण कश्मीरी केसर अपन सुगन्ध रंग आ गुणवत्ताकाक कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारामे विशेष पहचान रखन अछि
बिल्कुल बिल्कुल मित्र हमरा जम्मू कश्मीर भोजनक बारेमे से जानबाक इच्छा अछि कारण प्रत्येक क्षेत्रक भोजन ओकर संस्कृतिक विशेष भाग होइत अछि
जम्मू कश्मीरे राजमा चावल कश्मीरी पुलाव कवा विभिन्न पारम्परिक व्यञ्जन आ सूखा मेवा बहुत पसन्द कहल जाइत अछि आ अतिथि संभके प्रेमंसे प्रौसल जाएत अछि
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे प्राकृतिक सौन्दर्य संग स्वादिष्ट भोजन यात्राक आनन्दे आर बेसी बढ़ा दैत अछि
बिल्कुल कारण सुन्दर वातावरण शुद्ध हवा स्थानीय भोजन आ लोक सबक अपनापन यात्रा के जीवन भरिक यादगार अनुभव बना देैते अछि
बिल्किल आजुक चर्चा स हमारा जम्मू कश्मीर प्राकृतिक संस्कृति कृषि धार्मिक महत्व व पर्यटन के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी भेटल अछि
हमरा सेहो खुशी भेल जे हम दुनू एहन सुन्दर प्रदेशक विषता शब्द पर विस्तारसे चर्चा कौलू आ एकर म महत्व के आर नीक जहाँ बुझलु
अब हमर इच्छा अछि जे एक बेर अवैसँ जम्मू कश्मीर यात्रा करी आ डल झील गुलमार्ग पहलगाम सोनमार्ग आ माता वैष्णो देवी के दर्शन स्वयं करी।
हमरा पूरा विश्वास अछि जे जहाँ अहाँ जम्मू कश्मीर घुमय जायब तब अतुक बर्फा छजात। पहाड़ हरियल घाटी शान्ता शान्त वातावरण सुन्दर झील आ लोकसभक अपनापन सदी एखन मोन पड़ैत रहत।
बिल्कुल हमरा पुष् विश्वास अछि जे जम्मू कश्मीर अपने अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य धार्मिक महत्व सांस्कृतिक विविधता स्वादिष्ट भोजन फल बगीचा आ अतिथि प्रिय लोकसभ कारण भारत संसद आकर्षक प्रेमेस एकटा अछि।